हेलो
हँ हेलो
हू
कि यई की हाल चाल अई यइ
बढ़िआँ छै यै
बनिआँ छै की भऽ रहल छै
किछ नै एखन चाय बनबै के कोशिश मे छीयै चाय चिरहा छियै चाय बनि रहल छै
लेमैंनटी की दूध
नै एखन दूध भऽ रहल छै लेमेंन टी भऽ गेल छै दूध होइ छै एखन
अच्छा दूधवला नै
हूं हूं दूध बला पिबाक छै एखन मना रहल छियै
नीक करै छियै टुन्नी पियैए कि नहि
हँ आब ओपीयै छाय
आँ
जखन बन बनबै छै तऽ ओ अपनो बनबै छै हमरो बना क दै छैय
लगबाउ हमर तऽ अमीषा नै पिया हम नै कहे छीय हम आब अपना सुगर भऽ गेल अमिशा कहलक मा नै पिअ एको बेर नै कहै अमिशा पी लिअ आ नै ओ पियैया आ हम जोरो नै लगेबै आब
हँ
हँ चायके दू बेर हमहुँ पियै छियै आ की कहैत छि
ह नै हमरा जुटे किया कहियन भोर मे दू बेर एक बेर साँझ मे तीन बेर भऽ जाय झूठ किया कहियैन
मैम साँझ बला तऽ नीक छोड़ देनौ दुनू आदमी या कतौ हम जेबो करै छी त हम नै पिये छी य ने उहा पिये छथिन कहलहु भाइ आब हम शुगर पेशेन्ट हो गए हम नहि पिएंगे हम नै पियै छीय आब केओ जायत बिमारी ओर ज अढ़इ जिल ले न आब की अ दवाइयो जाँच केलहुँ हँ तऽ ओतबे बढ़ले जाइया
हू ठीके हिनकर पता नै किया ह ओते अथि नै खाय छथिन लेकिन खाय कथी छै हँ सबस बड़का इएह बात छै टेंशने सबकिछु टेंशन होइ छै तऽ सबकिछु दबल जाइ छै
हँ
हूँ हूँ
आ तीन तीन महिना पर दिल्ली दौड़ू डॉक्टरसँ देखबाउ करु तऽ हर चीज केँ टेंशन होइ
हँ सही बात छै ठीके बात छै हँ सही बात छै नै आब ओहै ठीक होबऽ वला छै नै किछो ओ हिनकर जे छलैन हे दीदी ओ सुरीन्द्र चाचा लऽ जे कहे छलियै जे फो टो सोनू केँ पठेने रहै की ओ डॉक्टर सँ अथि कऽ दियौ
हँ
हँ लेकिन भगवान दया सँ मतलब डॉक्टर सब तऽ मतलब अतुको दिल्लीयो वाला निराइश देलकै
हँ
लेकिन दरभंगा मऽ ओकरा मतलब छै कोन डॉक्टर नाम नहि याद यऽ बहुत नीक डॉक्टर ओ डॉक्टर अपना ऊपर लऽ कऽ आ बेचारा मतलब बड़ नीक महादेव ठीक कै देलखिन आब
अच्छा
जे मतलब ओ समय मऽ साफे मतलब चम्मछ सँ मुँह मऽ पाइन दै छलै लोक मतलब डॉक्टर कहि देलकै दू महीना कऽ मेहमान एक सप्ताह दू महीना कऽ मेहमान लेकिन ई डॉक्टर रिक्स लेलक भगवान दया सँ से मतलब अपना अन्दर मऽ राइख कऽ बढ़िया नीक क देलकै हँ
अच्छा तऽ डॉक्टरे केँ पास छथिन कि रूमपर
नै रूम पर चलेलखिन आब ओकरा हिसाबसँ ओकरा हिसाबसँ चैल रहल छथिन सबटा मतलब भोजी कहलैथ बड्ड नीक माला जब भऽ गेलखिन हँ
भगवान करथून नीक
हँ हँ हँ वैहै हमर चाची गेलखिन कहलखिन भैया एखैन अहाँकेँ दस साल अहाँकेँ एखैन अथी करऽ पड़त दिव्यांशु केँ लेल कआकि एखन तऽ बेटा मतलब अथीे छै बौए सब कऽ तुरिया छै ओकरा कम से कम बियाहो तऽ बेटा कऽ देख लेथिन
हँ हँ
ई बात ओकर छत पर चाची चचा हमर गेल रहथिन तऽ कहलखिन भैया कम से कम दस साल और नइ दस साल तऽ पाँच साल
हँ अपना हाथ केँ थोड़ी छै अब केँ चाहै छै जे हमरा भगवान लऽ जायत आ सब सब चाहे छै जे हम एय धरती पर एलै हऽ तऽ देखी सभ चीज फुलबरीे हँ सब चाहै छी के चाहैत हेतै एहेन भगवान सबके मन पूरा करथु
हँ महादेव सबके करथुन सही बात छै
सभके मन पूरा करथुन बड्ड कष्ट केँ बात होइ छै हूँ आर सब सुनाउ ने
हूँ आओर सब बढ़िआँ सब ठीक ठाक
हूँ हँ बच्चा ठीक छै
हूँ हूँ
ठीक छैथ बच्चा आ घरके हालचाल बाबू ठीक छैथ
अरे नहि दू दिन सऽ हमरो नहि बात भेला एगो चीज अथी बाजतै लेकिन हम कहि दै छियनि अथी लेल नहि माँ के अथी उपकर मे केने गिरे छलनि हे
कथि
तहनमे त नहि गिरे छलनि हे माँ आ आ तऽ वएह ओत सऽ जाकऽ ताना लए बात केलियै यए
दस हजारमे
इ दस हजार नहि तऽ आब जते बनबै छ आब एखन जे रेट रहतै से रेटमे देतै
ह अच्छ
हू मतलब पचास पड़ि जेतै
हँ तऽ कहलकैए लेब
हु हम कहलियै नऽ माँ कहलखिन कहखिन कनिहाँ दिया देब हम कहलिए एते हमरो पासमे य हिनका हेतैन बड़की दीदी कहलखिन कि नहि होइ छ तऽ एक जगह जमा कऽ कऽ लेत तऽ माँ केँ कहलिन माँ हिनका पास मे एक जगह जमा हेतैन ई क स हमरा से तऽ नहि हेतै हमरा बुते नहि हमसभ भाय किस्त पर सामान लेबे बाला अदमी छी कि धीरे धीरे पाइ देबे हमरा सबकेँ ओते उकायद नहि अछि नहि कनिया हमरो सऽ नै हैते हम कहलिए तोहन एना दै छै तऽ ठीक छै तऽ कहलखिन ठीक
पेंशन वाला पाइ सब हेबे कर
ह पेंसन बला कतअ से हेतय स्वेता केँ इ पड़ल छै पेन्सन बला कतअ छन बाबूजी वला और हुनको वाला स्वेता परल छै बोस हजार तऽ कहने न रहय ई बात
देबे करथिन ने भैया
हँ से आब जहिया जे जेना नहि कहि सकैय छियैन
हँ दोसर केँ हाथ केँ बात दोसर के बात एते केँ अथी करत
हँ एकरा अथियो पैरों टू अथी रहन तहूमे माँ पन्द्रह हजार की बीस हजार देने छथिन न
की जानअ गेलिए माय हमरा ई सभ नय कहय या आ नै हमरा हमरा माय इ सब ने बतियाय या आ न हम बतियाय छी मैय हमरा समय कुन रहे यऽ हम तऽ जाइ छी गेनौ बतिएनू कनि कोनो बेर खाय बला दिन रहय तखैम
नै हमरो नै बात होय छै माँ किय की ओय टाइम मे बौआ बजेन भाईजीए कहने रहथिन जाय ल
कहैय सब बात आहाँ सऽ हम खुल कऽ कहै छी हँ जे ई भेल चाहे ऊ भेल चाहे लेलू अपन आब अहाँ केँ थ्रू कोनो चीज रहल तऽ बुझे जे माला कहि देतैय भाय कहने हेतै तऽ अपन ओ चीज केँ जानकारी कहा इ चीज लेलो आ उम्हर और लोक केँ थ्रू करे यऽ तऽ उ हमरा नै
हिनका कहतैन हिनका कहतैन कैयहथिन कि हमरा कि पता
नय तऽ उएह ने कहलियै अमा हमरा कहिए क माला की करतै किछो करतै तऽ खुशिये के बात आँ
हँ तऽ नय ओहे लेल तऽ हम अथी केने रहियै ओएहे ताना ताना तऽ मतलब एखन ऑर्डरे देने छियै तऽ हम गुड़ियों दीदी के नय कि कहैछै हम कहली ने अपन अपन कहथिन गुड़िया के तऽ कहथिन
अपन उएहे कहतै अहाँ किए ककरो कहब एनाहिते तऽ ओकारा सभ के होइत रहै छै जे ऊ सब सबके कहै या
नै नै हमरा झूठे के हमरा गुड़िया दीदी सब स ते अथी नै रहैय या किया कि ओहो दिना केने रहथिन तऽ ओएह मतलब नीके भाई सब मतलब करैत रहै छथिन ओएह सब बतियाइत रहै छथिन सब गोटा
हु नीक लोक नीक लोक सँ बात करै जाई छै बात जानि साफ
त बहुत
हम नै हम सभ नीक छीयै नै हमरा सभसँ बात होइ छै आ हमरा तऽ आब अपने फुरसत नै रहैया नै ठाकुर रहै छलखिन तऽ कनि बैसियो क बतिया ततिया लै छौ केकरो सँ बात जे आब तऽ हम अपने मे व्यस्त रहै कि दिन भरि ईत लाब तऽ ओ लाब तऽ ई करू तऽ ओ करू नै मोन लागल तऽ नहियो काज अय तऽ बैसू झूठ किया कहू हँ तऽ हम अपने मे व्यस रहै छै अपने बतियेता फोन सँ तऽ बड़ नीक हम बेसी काल बतिया लगब तऽ पिताइये जेता
नै हमरो तऽ झुटे वाला बात किया कहैन मतलब ओ अपन जहिया मतलब तीन दिन चारि दिन पर घर पर हमहुँ फोन केलहुँं झूठे के डेली तऽ डेली हमरो बातचीत ई होइ या आ गुड़ियों दीदी हँ आ गुड़ियो दीदी के तऽ गुड़िया दीदी के जहन अथि भऽ गेलै एक सप्ताह दू सप्ताह ओ अपन कऽ देली कि महारानी फोन तौन नहि होइत छै बात नै की बात किछो बात नै फेर ओहो केली तऽ फेर बादमे हमहूँ एक बेेर कऽ देबै बस भऽ गेल च खतम ह फेर हिनकर सोनू तऽ सोनू झुठे वाला बात ओ कऽ दैत रहै छथिन काल्हि रातिमे केने रहथिन चलैत रहला तऽ अपन क देला फन
ह
क देली हिनका स बात भ गेलै पर्सनल हमरा नै हम ककरो करै छियै नै हमरा केओ करैया करैय अपन भाव सब कहैया पितियैन करैया
तऽ भऽ गेलै कि अपन नैहरके लोक करैया ने केओ करै चाहे नै करै
हँ नहि ओ सब जे बात छै एक बेर दू बेर डेली अपन
हूँ इएह होयके चाही नीक बात
हू
हँ आर
आओर सब नीक
चलऽ दुनू गोटा बाबाधाम
हँ हँ चलो
कहिआ चलब
कहिया चलतै
आबे दिअ ओतए सँतऽ एखन तऽ बेरुआके बस उन्नतीस तारीख
नहि एगो बस तस वाला मे छै अपना देखु ने अपना हल्का अथी रहत ने अपन खइत अपना जे रहत ने ओ बस वाला के टेंशन मे होन ' भाय ओकरा ओकरा एरिया पर पहुँचे के रहतह
सुनो एगो निश्चित करू तऽ चलब अपन बेसी लोक नहि चलब अपने पााँच छओ आदमी चलू रास्ता मे कोनो डर नहि छै ठीक छै
किछो नहि डर छै कतौ कोनो डर ह छै झूठ पूठ वला बात नहि छै
रहु आतऽ से रस्ता दने जाउ जल बुझ नहाउ सुनाउ जल बुझ पूजा करू रास्तामे दुनियाँके लोक चलै छै ओही देख कऽ सभ चलल आ बाबा हँ आ बाबा के कृपा हुनकर दया जाए दिनमे बाबा जल लऽ लेथुन
हँ
इएह रहै छै अओर की रहै छै एगो नि निश्च करू त हमरा आबऽ दिय दिल्लीसँ तऽ चलब तऽ चलू अहीँ सभपर हम निर्भर छी हमरा ठाकुरके तऽ जायके नहि अइ चलब तऽ चलू हमरा बौआकेँ केओ राखी त हम तऽ अमीषा के हम पक्का लऽ लेती लेकिन बौआ के लऽ केऽ हमरा नहि हयत अमीषे '
बौआ केल तऽ ब ट्रेन से ठाकुर जी तऽ बौआ के लऽ कऽ ठाकुर जी पहुँचथिन अमीषा हम ई सब पहिले चलत
ह तऽ हँ तऽ एतय फेर बौआके करय वला केओ रहतै तहने ने ठाकुर जी जेथिन ट्रेनसँ लऽ कऽ अच्छा दे देखियौ देखियौ पूछो एखन नहि छी एखन अखन अपने मे मोन मे सोचै छीये
हँ नहि ओकरो अमीषो के मोन रहै छै ने तऽ
नहि एक बेर नहि करू काँमरसँ ओकरो शौख पूरा दै छै बाहर भीतर चलि जेतै बेचारी तऽ तऽ ओहो थोड़ी जात एक बेेर आब तऽ बौआ हमर रहि सके छ नानियो लग '
हँ तहन बस हो गेलै तहन चले के ओकरा किछो ने ओकरा घुमे लय चल नानी गाँव तऽ नीगाँंव स अमिशा छोर तऽ छ जाइ ओतय तऽ सबटा करा नहि एतै तऽ मुस्कान सब करतै मुस्कानके माँ के जायके हेतनि तऽ अपना सभ सगे चलतीै
अच्छा ठीक छै हँ करू प्लान हमरा बाेतऽ जायाक बड्ड मोन करैया कामर मे
तऽ बीस तारीख से पहिले एहि दुआरे चलियै बीस तेइस वला मे हम नहि जायबला रहबन तेय दुआरे जहिया जेती तहिया पन्द्रह से बीस के बीचमे दस बीस के बीस मे जय आ जा सकेेग
हमरा दिल्ली आबऽ दिऽ नहि तहन
हँ तऽ सावन भीड़ मे दीदी पूजा हेतनि कयल जल चढ़एल हेत तन सावन मे कहियो चलितथि
तो रास्ता से कामर जे जेना कमरिया जायत हेते तेनाहिते ने तऽ एखन एखन कावर मे चलै छै लोक हेलो
हँ चलै छै
की जानलियै तऽ एखन तऽ नहि जा सकै छी एखन तऽ आब आब एखन हम